हेल
हेलो हँ सखी हेलो हँ सख
हँ सखी केहन छ
हम ठीक छी अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछ
आ ठीके छलै ओतना भी ठीक नहि छलै लेकि ठीके छलै अहाँ बदबू अ ठीक छलियै हमर तऽ कोनटा थोड़ा सा मोन दक छथि
अ
देख पूना ठड सडागरम से हमर मोने खराब भए गेले हमरा सर्दी ठण्डी लग गेल
आ कहियो तऽ एते गर्मी पड़े छै आर अहा कहे छी सर्दी लागल छ
की बदबू बहिन ठण्डा मेँ ठण्डा बाहरमे गेलियै धूप में
अच्छ
आधू पामे गेललियै तऽ वहाँ एऐसन त्रास लगले पानि पानि पिए पि पिए पिए गेलिय
ओ आ फ्रिज के पानी भेत आ फ्रिज के पानि पी ली
आ ओकर बाद जे छै हमरा गला चला गेले गला दर्द करे छ कुछ घटे नेने जाइ छै हमर अहे था से थ मान दर छथिन अहाँ कहू अहाँ ठीक छियै ने बहि
हँ हम तऽ नीके छी बहिन बस देखियौ अभी तऽ एह छ
नुनू यार केहन छ
नुनुओ सब ठीके छै सभ अभी खेलै छ जाने छियै हँ अभी तो एहन मौसम कर की कहियै बहिन मौसम के तऽ हमरा बुझेबे नहि करैछै कतहु गर्मी हो लागै छै कभी बारिश हो जाइ छ आ ठंडा तऽ नहि लागैत छै बहीन लेकिन देखिय अ की छै न कि बारिशो जे हो जाइ छ तऽ कनिक मौसम के ठंडा दैत छै लेकिन ठं्ड तऽ नहि लागै छै बहिना यहा त ह हँ अहाँ के जे मोन खराब ये ने से से अहाँ के ठंडा लागे छै ले मौसम बड खराब छ
ओ ठंडा लागले रहु ने तब हमे की करब ई वर लेलियए सुझ न या
की करबै बहि ब तब मोन खराब रहै छै तऽ एहने ने होइ छै की करबै से हम एकट
की करे छियै हमर मालिक कहे छै की तुरत दवाइ नहि खााय के चाह
किय
पता नहि की बात छै क नहि रुक जा तुरत भेलै तुरत की छ
आ देखियो ई तऽ ठीके कहे छथिन ई तो नहि गलत कहे छथिन भैया लेकिन जान छियै सखी देखियौ मर्द सभके तऽ हो जाइ छै आराम भेट जाइत छ ओकरा किछ हेतै बच्चा सबके किछ भय छ तऽ हमसभ एकदम आगू पीछू लागल रहे छिय
तऽ परेशान भए जाइ छै कहींग
के किछु हो जाय हम सबके काज छूटे छै
नहि छुटे छ
सबटा काज करे के ही पड़ै छै
हँ बहि त त कल हमरा
हँ तऽ नहि जे दवाइ खेब अहाँ जे नहि दवाइ खयबै सखी से कहियौ कि फेर केना अहाँ रखब केना काज करबै बाल बच्चा सभ छै सभके देखयके छै भैया तऽ अप
भर जिन त देबै न करै छथिन घरमे रहेने ने छथिन तें खाति अ बधबु हाँ ग छथिन
हमरो मालिक हँ अभी हमरो मालिक नहि छथिन से से तो गप कर ले छी फिर मालिक रहे छ लिन तो नहि जानै छियै हुनकरे काज छै नहि तो बाले बच्चा सबके काज छ कतहु हमरा फुुरसत भेटै
वहि हाल छै भइ
हँ एतेक एतेक दिन भए जाइ छै तखन हम अहाँ से कॉल करै छिय
नहि हमे सोचलियै अहाँ विशाल गेलियै हमरा
नहि बहिन कतय बिसरबै के कोना के बिसरजियै से कहियौ त कोइ तो मन एहन सखी रहै जेकरासँ आदमी अपन मनके गप कर सक आ अहाँ बुझबे करै छी कि अहाँ ह अहाँ से ह सबटा टाइप के गप कर ले छियै हँसियो मजाक कर ले छिय अपन दिल के दुखो अहाँ से गप बता दय छियै ज कष्ट पीड़ा होइ छै ओहो कहले छिय अ अहाँ से हम किछ छिपैले छी से कह
ह नहि नहि बहिनसो तऽ छै कुछो नहि छुपा छै यहाँ हमरा से स कहै छ
तब एकटा जीवन मे रहबाके चाही एहन सख
हँ जेकरा से कुछो बोल के मोनू हतना हल्लुक कर ले नहि तऽ हमरा की भए जाय छै हमर बचेन भए जाय छै छिये
ह होबे करै छै कोइ कोइ बात एहन जे रहते है कि आदमी ने सोचै छै कि केकरा जे ह बताउ के हमर मनो हल्का भए जाय आ ओ बातो नहि कतौ जाय
ह वही बात छै हमरा परेशान भए जाइ छै ने कि हमर अन्नपच फसै छै एहिस बाज तियौरातऽ
नहि तऽ कहल जाय ने छै कि औरत के दे दियो पाँच पचेरी के भात दे दिय तऽ खा लेते आ पचा लेत लेकि अहाँके एकटा बात क दियौ तऽ औरत के पेट मे हि पचे छै से वला हाल छै ने अहाँ
ओ नहि कहब तऽ हमरा तपेट मे बाते नहि कर छै तऽ हमरा बेहसैनी भए जाइ छै हमरा नीद उऊद सब उड़जाइ छै आब एकेगो बात लेके सोचैत रहै सोचे सोच रहैत सोचैत रहै
नहि बहिन एहन कोनो बात नहि छै देखियौ होयके छै न कि जे मन बात ने मोन पे लगै छ आब ओकरा से मन बेचैन हो जाइ छै देखियौ सबबात के आदमी के थोड़ी बेचनी रहै छ
अहाँ सही कहलहु यही बात सह चलू यही बात से सही बात बली यहा
मर्द सबके की होइ छै बाज लेलक भूख लेलक आ फिर निकल गेल बाह तऽ ओ जो गेल बाहर तऽ चार गोटा स गप्प कयलक हँसी मजाक कयल काज कयलक तऽ ओकर मन भुला जाइ छै सभ बा लेकिन हम सब के की रहे छै ए के तऽ चार दिवारी मे की इम्हर घूमू कभी उम्हर घूम कभी उमर घुम ह बस किचेन से घर घर से किचेन बाल बच्चा काँय कचर दिन भर ओकरे म फसल रहिय
सही बात बोलै छिय
तऽ कत हमसभके मन भुलायत कि हा ओ बात के भुला जाइ छी कतहु रहै छै कि हँ हमसके मनके कनि शान्ति भेट
नहि कतौ नह
त से से तऽ कहैत छी ने बहिन बड्ड दिक्कत छै औरत भेला प ने भगवान सभकुछ दे लेकिन औरत के जन्म नहि देतय इतना दिमाग खरा छै एतना दिमाग खराब होइ छै बाल बच्चा में या पुरुष स के बात पे
खराब होइ जाइ छै बहिन
तऽ ह एकटा तऽ अपन शरीर के कमजोरी रहै छ हँ होबे करै छ एकेटा दि दिमाग मे फेटैत रहबै हँ फेटैत रहै छिय फेटैंत रहय छी फेटैंत रहय छ आ फेर लागय छै कि नहि चल सखी के खो फोन कऽ कऽ आ अपन सभ मन के दर
हमरा तऽ लागय छै कि कब हमे फोन करियै अहाँक हमरा ई भए जाइ छै मगर की करब कभी कभी सोचै छियै आहा कोइ काज करै होथिन कि कर अपन कष्ट बदबू कि नहि बदब
ए देखियो बतेबे केना देखियो हम जाने छीयै एकेटा बात कितनो काज रह छै ने सखी आहाँ के जब कॉल आय छै ने त हम दौड़ के उठा ले छ छिय आ काज करते करते ह कज कल कर कॉल प गप करते करते हम स क काज कर लै छी कोइ कुछु कहेतौ कि हँ हमर काज नहि होइ छ एकटा कान में दबा लै छियै आ सबटा काज कर ले छियै अच्छा सखी कहय छिय पूछै छलहुं अहाँके कार्यके काज भेटल छ
हॅं बहिन भेटल छै बड सुदर काज छै आ बड नी छ
हँ सखी तऽ ठीके कहली आजान छियै बड ज्ञानो वर्धक छै बड ज्ञान वर्धक छ जानै छियै अभी बड आहाँके चीज सिखायत देखियौ मोबाइलो मे ब काज सिखा दैत छै मोबाईलो में काज करय ले ह्म देखियौ एना हमसभ की करै छियै मोबाइल मे खाली बात क‌यलौ आ काट क रख देलो आ रीलस देखलो सही बात छ आ लेकिन देखियौ ई की करै छै ने एहन एहन चीज सिखाबै छ कि आहाँके जे उ मतलब नया नया ची आहाँके अन्दर मे अ समाज आ जेत देखिय टाइपिंग करय लेल सिखा दैत छै हिन्दी केना करैत छै इंग्लिश केना करैत छ ओकर बाद देखिय उ सब मतलब बहुत कुछ सिखाबे छै आ बहुत कुछ बतेबो कर जे बीमारी के ब
छै बड़ नीक छै हमहुँ ने एक बार के हम मीटिंग म जुड़े रहि तऽ बतबय रहै बड बड बडड सुंदर सुंदर बात सभ बतबय रह
हँ एकरा मे होबो करै छै ने एकरा मे जानै छिय ई की छै अभी जे ई चलै छै मैथिलीके गप् से जानै छियै एकरा मे की करतै कि हमर आहाँके बातक अ गूगल पे डाल आ जेकरा न आबे छै हा आ जेकरा न आबेछै छै से ककरो ककरो कतहु दिक्कत होइ छै न तऽ गूगलमे सर्च करय छै तऽ गूगलमे जे डालै लागि कन्टेन्ट बनेत से हमसभके जे बात रहैत छै ओकरा अच्छा सँ सजा धजा क आ तखन गूगलमे डालत आ जकरा जरूरत छै से अपन यूज कर
हँ बड सुन्दर काज छै सहायता मिले छै ने लोकके
बड मदद भेटै छै ई बात तऽ सहिए कहलिय तऽ कार्य बड नीक का
बड़ नीक नीक सरल सरल काज दय छै हमहुं सही बोललि बहि
आ हमर मालिको कहय छथिन कि बड सुन्दर काज छ से घर में बैस काज भी तोरा भेट जाइ छै ह
आओर अपनासभके की छै काम तऽ भइए जाइछै
हँ काम आ देखियौ काज रहत ने आहाँके दोसरकाज तऽ जे काम अहाँ दिन भर मे करै छी से दू घंटा मे भए जा
दू घंटा भरिसरि बोलिलयै अहा
हँ आ जे काज नहि रहत त ओएहे काज मे खुटुर खुटुर खुटु खुटुर आहाँ दिन भर करते रहब से हम देखै छियै अपनमे कि जे काज रहे छै ने कतौ जायके रहे छ तऽ ओहे काज हमर दस बजे तक निपट जाइ छ आ जे कतहु नहि जाइके रहै छै तऽ हम दू बजे नहाय छिय
त नहि बड सुन्दर काज छै बड सरल का
ह आ आब तो काज के कारण हमर जाने छियै बड दिनचर्या सुधरि गेल छ जल्दी जल्दी काज निपटा लै छी आ फेर आके काज के काम कर लै छिय
अ ठीके कर छी बही हमे तऽ काज के कारण जे छै ने मोबाईल नहि दै छियै बच्चा सबक मोबाइल नहि दीजि
हँ आब देखियौ एकरा मे की छै कि बच्चा सब भी सुधरे छ नहि ओसभके भेटतै मोबाइल तऽ ओसभ आ म नहि देखतै खराब खराब चीज नहि रील्स सब देखतै आँखो ओकर ब बचत दिमाग
बर्बाद भए जाइ छ
नय नीक छै बड नीक छै आ हमसभके भी कमसँ कम चलियौ किछू त टका भेटैत छ अपन आत्मविश्वास तऽ बढ़ै
नहि नहि सही बात छै घर बैठेमे काज मिल गेलै हाँ हमर अ केहन बढ़िया छै छै ने
बड सुन्दर बड सुन्दर अच्छ ठीक छै बहिन हमहूँ क कॉल करैत छी अहाँके ठीक छै न अहूँ जाउ अपन काज करू हम करै छी फिर हम आहाँ सँ गप्प कर ठीक छै ठीक ठी